आ
हँ कि करल
हँ की हाल चाल छै बौआ
ठीक है
की भऽ रहल छै
आ त तऽ पानि परइ है बहुते कइसक
ओ नहि एतऽ नहि पड़ेे धूपो नहि छै रह मौसम लने छै घर में सबोग ठीक छथिन
हँ सब ठीक छै
ओ त खाना पीना भेलइ
हँ खा लेलियै अहा खा लेलियै
हँ हमूँ अभी खेलीए चावल चढ़ा देलिय अभी
अ कथी सब बनौली है
हम बनेली अहाँ से कहि दू की आलू परवल के सब्जी बनेली आलू के भुजिया बनेलियै कुनरी के भुजिया बनेलियै दाल बनेलियै रोटी बनेली भात चढ़ल छै
ह
जलखइ मे रोटिए सब गोटा खाय छथिन ने
हँ हँ
ह तऽ रोटी तऽ सब आदमी खा लेलखिन हमहहुँ एखनिते खेलियै चावल चढ़ा देलियै तऽ पेरहठ में सब आदमी खेथिन चावल
हँ आओर सब बुआ सब ठीक बैगन के सब्जी भात और कथी कह कुन्दरी के भुजिया
अहाँ सबके बैगने बड़ नीक लगे हय
हँ नीक लगे बैगन
ओ
आह कनी निकलाग इ है
हमहूँ खा लै छियै लेकिन हमरा जे पापाजी छथिन हुनका गोड़ उड़ बैगनसँ नोचऽ लगे है एलर्जी छै चलते होते नहि घर में बोने
ओ हँ केकरो केकरो एलर्जी होय
हँ
हुँ
मम्मी की करी छथिन अहा के
मम्मी पानि मे नहाय छै घमउरी भ गेल रहै न तहि दुआरे
ओ हमरो बड्ड घमौरी भऽ गेल छै गर्मीसँ बुझलियै बर्दाशे नहि होइ छै गर्मी एक दिन एतौ बड्ड पानि होइ छलै हमरा नहाय के बेर मे
हूँ
हमर नहायके टाइम छियै ने
हँ
ओहि बड्ड बारिश हुअ लगलै हमूँ की केलियै ओहि बारिश मे जाकऽ नहा लेलियै त कुछ कम ले तऽ अभी ठीक छै घमाौरी
ओ अह के हो जाय हाय
हँ ई पहिनेे नहि होइ छलै लेकिन धिया पुता भेलाके बाद भऽ जाइ हइ आओर सब कहियौ बौआ की करै छी
अ कथहु ने आब नहेबे धोबबै आब
ओ काम काज भऽ गेलै घरके
नहि करिते छियै नहा आब मतलब नहा लेबै भऽ गेलै बस
आ पापाजी ड्यूटी गेलखिन
हँ हँ
हँ एगो भाइयो छथिन ने अहाँके
हँ हँ
ओ कतह छथिन अकिन
ह ओ गाँंव गेल छै आबे वाला हे दस तारीख के निकलते तऽ ग्यारह तारीख के पहुँच जेते
ओ अभी गाँंव गेल छथिन छुट्टी छलै की गर्मी छुट्टी
गर्मी छुट्टी हँ हँ एक महीना के पड़ल छै
ओ
हुँ
गाँवमे की सब हुनका करै छथिन मोन लगै छै ओतऽ
आर तऽ ओकरा अभी के मन करै हइ एत्त
मन भरि गेलै एतबे दिनमे
हँ हँ हुँ
मन भ नहि त
हँ ओते नहि रहे तऽ कनी दिन रहले तऽ मन भर गेल
ओ
हुँ
के सब छथिन अहाँके गाम पर
हमर गाम पर चाची रहे छै चाचा आऔर ओकर धिया पुता
ओ अहाँ सब बाहर रहल छीयै ने
हँ हँ हँ
उ कै छै
हुँ
बादअ गाछी के आम नहि फड़ल छै
नहि सब मजजर सब दबाइ देलकै ने तऽ सब पता नहि खराब भऽ गेलै कहै छलै तऽ बेसी आम नहि भए गेलै
खाए जोगीत नहि ध्यान हँ
हँ खाय जकर मतलब अपना घरे मे भेजे लायक नहि ह
ओ खाय लायक भैल है भेजे लायक नहि है न
हँ हँ
ह अच्छा जा दियौ खाइ जग त भऽ गेलै ने आदमी के कीनऽ नहि पड़ले ने कोन कोन आम छिय यहाँ के बाद गाछी मे
बहुते कलकतिया है बम्बई पता न बम्बई है कि ने हमरा ओते नहि पता है
सबस नीक तऽ मालदाह आर होइ छै ने आम के राजा तऽ मालदहे कहलाई छै
हँ हँ
ओकर स्वादो बड्ड नीक रहै छै अहाँके स्वाद ओकर तते नीक रहत तते नीक रहत कि खााय खााय मन करे
हँ बमबइ आम नहि नीक लगै है
बम्बइयो के ठीक है बम्बई तऽ अब नीक होइ छै
ओ हँ हँ हमरो पसन्द छै
बम्बाई तऽ कच्चे सब मीठ होइ है जब बिना पकले ह हमस बम्बई जब क कोले रहे ह तो ओकरा खूब हमस तोड़ तोड़ के छील छिल के जाय छै छलै गाछी तऽ अने छली ओकरा खाय छलै
ह नीक लगे नमक
अ टा नहि लागत नीच रहे ह टिकोले ओकर रहै तहिये सब नीच रहै
मिटका आम छै आ खट पुठी बनैयौ सेहो नीक होइ छै
हँ
आम के तऽ बड्ड काम हो काज होइ छै नऽ खटमीट्ठी बनैयौ कुचुआ अचार बन-धऽ दियौ एना काइट कऽ अचार तनुआ धऽ दियौ भरुआ धऽ दियौ मसाला भर कऽ क्य भराइटी के बोने है
हू
आहाँके कथि कथी के अचार निक लगे हे
आमे के हम तक हमरा बेसी नीक लै
एगो करोनो होइ छै कुछो अचार बनबै बला
हँ
हँ सुनै छिय ओकरो नीक हँ ओकरो नीक होइ छै
हू
बाबा तऽ अहाँके बड्ड आम अचार बनबै छलखिन अपनेसँ तेल धऽ धऽ कऽ हुनका मन लगै छलै ईसभ करयमे
हँ हँ
ह हमरो सबके अबै छलै पहिले बनै छलै तऽ
ओ केहेन लगे अहाँके
हमरो ठीक लगे गरम गरम दालि भात भुजिया अचार धऽ लिअ साइन दियौ नीक लगे है गरमे गरमे ऐसा नीक तक कोइ खेनाइे नहि छै
हँ
बिना तेलक मसाला के गरमे गरमे दालि भात भुजिया अचार ई सब ध लियअ सट सट खिचा गत
हँ आऔर वाह
आओर की बाजू बौआ अइ कहियो आओर सब
अ कचरी नीक लागेय हाय खायमे
हँ पिआज कि कि ने
हँ
प्याज के कचरी तऽ हमरा बड्ड नीक लगैत छै
हँ
अहाँ के अबै है बनबऽ क खाली खा ही अबे हाय
हुँ
आँय
कथी कहै छियै
बनेलु हन या कचरी की खाली खाही अबेय या
खालि खाही आबैय हाय
बनबै नहि अबैय या
नहिय
आइये किया नहि सीखे छियै खाय के लेल तऽ सीखय पड़े है ने कखनो अकेले रहबे तऽ केना बनबै अहाँ
हँ सीख लेबै धीरे धीरे
कुछ नहि हे ओहिमे कोनो पढ़ऽ पड़े है प्याज के काट लि मेही मेही
हुँ
ओकरा बाद ओहिमे बेसन धऽ दियअ ओ कारा कुरकुर होय ला हमस कनि मैदा या चावल चाउर के आटा धो दै छियै
हँ
चाउरके आटा धऽ दियऔ जमाइन धऽ दियऔ हल्दी धऽ दियऔ हम सभके स्वाद के लेल कनि कनि गरम मसाला ई सब धऽ दै छियै त स्वाद बढ़ जाय हइ
हँ
कनि ओ ध दै छियै सबके मिला दै छियै आ तेल रिफाइन अथी के मोन छै अथिमे ओकरा छानि लिअ छोट छोट छोट छोट गोल गोल अधिक कचरी
हँ निमन लागैत रहै छै
हूँ दाल भात कचरी हमरा बौआ जे छथिन हमर
हँ
हमरा घरमे हुनका तऽ सब्जी नहि खाइ छथिन दालि भात कचरी दऽ दियौ हुनका पकौड़ा नाम कचरी नहि कहै छथिन ओ पकौड़ा कहै छथिन
अच्छा
दाल दालि भात पकौड़ा ई दऔ इ द दियौ त हुनका कुछ नहि ओकरा आगे मे सब्जी भुजीआ कुछ न चाही
ओ हँ तऽ निमन लगैत छै ताहि दुआरे
ओह
ओ तऽ
लेकिन अभी गर्मी के दिन मे ब आ
कहै छी बिआह तऽ भऽ गेल हेत सबकुछ
हं बियाह भऽ गेले लड़का तऽ सामले छले लड़की बड नीक छय फोटो देखेलखिन हँ बौआ ह बड़का बड़का आँख छै गोर छै लैकी आ लैका तऽ सामला लगैत छै ओकरा आगाँ मे
ओ
बड नीक छै एक बजै छलै जखन ईसभ रात कऽ एलखिन तऽ बारह की एक बजै छलै उठलीये गेट के ताला खोललीे तऽ ओ लोग अन्दर एलखिन
ओ एके बजे ह कलक भोरमे नहि
नहि नजदीके छलै गेलखिन दूरा उरा लगले खेलखिन पलखिन एलखिन
अच्छा लगे मे बिआह छलै
हँ नहि ते लगे मे कोनो गाँंव छै से आधा एक घंटा लगै छै
आ हँ तऽ ठीके जल्दी आ गेल
ओ तऽ दुरा उरा लगले सब आदमी खेलखिन आ निकल लखिन ओ तऽ की कर कि हइ जे
हँ आओर तऽ फेर अहाँके उठब फेर भोरमेठ उठलियै जल्दी कि नहि
ह य बोड मे उठली कनि लेटेसँ उठलियइ सब आदमी ओहो लोक तऽ लेटे से उठलखिन हेँ हम उठलियै हे लेकिन देखली की सभ सुतल छथिन तऽ हमँ फेर शुती
ओ
फेर कनी लेटेस स उठलि ह फेर उठलियै तऽ कहलियै कि हमर ई चैल एथिन तऽ हुनकर नाश्ता चाहियइ लए जाय लै दुकान पर खाना चाहियइ
आ तऽ अही भोरे उठ कऽ बनबै छियै ने
ओ खऽ आलू कटली परवल कटली प्याज कटलिय लसुन कुछि कमे मसाला ध देलियै
ओ हम कहै छी दूटा कल एनाहिते भऽ गेल दूटा
एक मिनट रुकू कि बजलियै
कि भेल पोआ कोने हे
हँ यहल
ओ
जखन तखन दूरा पर से घुमि घामि क आबै है दू दू ल रोऽ लगेन लगे
अ तऽ दू दूध नहि छोड़लक अखन तक
हँ हँ इ ल छोड़ै
ओ छोड़ा दिअ